हाँ हेलो हेलो हेलो हैलो हाँ हेलो ठीक छैय
हेलो
हाँ हेलो आवाज ना अबै छौ हेलो हाँ हेलो ठीक छैय किछो नै बैसल छियै हेलो हेलो हेलो आवाज आब एलो हाँ
भऽ गेलो
भऽ गेलै ओर कतऽ छै तू कत छीह
ओर पढ़
हालो हमहू छत पर छी घूमै छी
ओ आओर कही किछो
हेलो ओर नय के छै घुम छिय बैसल छियै आब जेबै कतहु घूम हँ हेलो
ओ ओर की अष्ठजाम मे देखल गेल छेलै महादेव मोठ
नय हम इष्टजान नय गेल छलहुँ बौआ गेल छलैया
हूँ
तऽ बौआ देखलक अष्टजाम बौआ के बड़ नीक लगले दू घंटा अपन बैस आल पपा सङ्गे गेल छलए देखलक देखलक सुनलक आयल
ओ आओर कही आओर की हाल चाल
हाल चाल ठीक छअ सोचलिया साँझमे हँ मां मैगी बना रहल छौ मैगी खेबै
ओ आओर कही आओर आओर
आइ हम आइ हम माँ लगएल छलियै तऽ माँ मैगी बनबै छै समोसा अनेने छलै
हँ
एखने सिंघाड़ा खेलौ या दूटा आब माँ गेलै या कहलियै मांगै मैगी बना दे
त आइ आइ रुकबीही या जेबही
नै नै साँझमे चलि जेबै ओतऽ ओई घर पर एक काल्हि काल्हि मिसरजी चलि जेथिन न
ओ
त सामानसब तैयारी एम्हर ओम्हर तऽ सवेरे चलि जेयबै
आओर घर तोर कहिया बनेमां
सोचलियै या आब देखिन सरकार पहिले लोन देथिन तहने न बनेबाय तऽ सरकार हँ लोन जहिये एते तैहिये घर स्टार्ट कऽ देबै
तऽ कतय बनेबही मने जेना नेबो गाछ लग या तऽ मने
नै नै नेबो ए नेबोे वे गाछ लग बनेबै नेबो गाछ लग बनेबै घर घर रहनाइ बड्ड जरूरी छै आ पण्डित जी के फोन करबनि पण्डीजी दिन निकालथिनि तोहने न पूजा पाठ हेताई
ओ आ नापी कहिया हेतइ
ई दुआर पहिले पूजा पाठ हेतैन तहन नापी हेतै
ओ ओर कतौ घूमऽ गेलेंहें कि नै
नय एखन तऽ नै गेलौ अए
आओर कोनो गेलै ह तऽ ओतऽ मने दर्शन तऽ केना बरल जाइ छै एतऽ
की कहियौ वैष्णो देवी जे नीक छौ पूछनै जख पहीला बात ई जखने माता रानी के बुलावा आवेय छनि तखने लोक जाय छैन हथि आर ओत मतलब जेना हरेक जगह जाय छी, तेना ट्रेन के भाड़ा ओतो लागै छै। छै
हूँ
ओतऽ उतऽ ट्रेन से तऽ अपन अगर तोरा पाइ नै छौ, तऽ आश्रमोसब छौ, ओहिमे रूक तोरा पाइ छौ। तऽ अपन होटल ले खाना पीना खो नहो धो। नया वस्त्र पहिर फेर नया वस्त्र पहिरला बाद निकल। दर्शन करै लए निकैल जौ फेर दर्शन करै लए जेबही तऽ तोरा डंटा
वष्णो जेना जाइ छै जाइ छियै कते दिनमे के दिन लागै छै
तोह तोहर आवाज बीच बीच मे रुकै छौ वैष्णो देवी जे हम जाइ मलब चढ़ाई करै छियै से तऽ पूछैत छी कि ट्रेनमे कए दिन लगैत छै
नय नय वैष्णोवी के चढ़
चढ़ अगर तू तू अगर सक्षम छै माता रानी के देया से पू पूरा पैदल जा सकैत छैय तऽ तोरा एक दिन मतलब एक दिन चौबीस घंटा लैग सकै छौ
आ अगर अगर तोरा पाइ छौ तऽ तू घोड़ोपर जा सकै छहँ, तू पालकिओपर जा सकै छहँ अगर तोरा लग पााय नय छैह, त तो पैदलो जा सकैत छैह
आओर जेना जम्मू कश्मीर गेलै ओतय ओत कथी सब छलै
तखन सुनी न वैष्णो देवी के जे चढ़ावा करबीहन तऽ चढ़ावा करय के ल जाइत रह चलैत रह चलैत रह चढ़ावा जखन करबीही फेर ओतऽ पहुँचबी ही फेर नहााय के स्थान छै नहाय के स्थान छै तऽ नहा नहा ले अपन आ नहेला बाद की कहै छै पूजा पाठ कऽ ले आ पूजा मतलब छु आइ खाना पीना भेल छल भात दाइल तरुआ पापड़ ओर की हेतै अपन सभके ओतऽ फेमस छै तिलकोर के तरुआ खेलो हे हँ आ ओर की खायब
ओ राइत मे कथी बनायब
रात मे तऽ सासुर जायब तऽ उएह रोटी तरकारी ओर की बनायब रोटिए तरकारी पर जीवन छै रोटी तरकारी बना लिअ गैसो के बड्ड महगाई चले छै गैसो के बड महगाई चले छै तऽ चूल्हे पर बनबय पड़ैया की कहियो चूल्हा पर जारैन काट की बिछ बिछो अन पड़े या
जनकपुर तऽ हम गेल छी पर एहि सँ पाच साल पहिले गेल छियै तऽ कनि कनि याद ये किछ किछ बिसरि गेल छी कीय बौआ बहुत मस्ती करैत छैथ बड बदमाश भऽ गेलैय बड बदमासी करैया ओकरे हम अखैन घुमा रहल छी बौआ के बदमासी के बउआ के अन्ते नय छैन ऐ उमर के बच्चा लोक के कहावते छै मास होइ छै तऽ तहिना बौआ बदमास छैथ ओर सब कही कही